नमस्कार।
नमस्कार आदित्य।
गेलिए, ठीके छै अपन कहियौ?
अपन भी भगवान के दया से सब कुशल मंगल चैल रहल अछि।
कतयऽ रहय छी आय-काएल? अभी तै गउवे मे छी।
गाँव मे की सब कै रहल छियै।
हुं थोड़ा पढ़य-लिखय छी। थोड़ा घरो के काम में हाथ बटाय लै छी। चलू तब तै बढ़िया यै किछ ने किछ तऽ कर रहल छीयै नै। हां अपन कहियौ।
अपन हम तै ई पूर्णिया मे रहय छी बाँकी अकेला मे मोन नै लागय यै।
अकेले रहय छियै अभी? हां अभी अकेले रहय छीयै, एकटा लड़का जे रहय रहै उ कतय गेल।
अ उ अपन घर चैल गेल यै से उ ओकर इग्जाम सब भै गेल रहय त उ चैल गेल अपन घर इग्जाम सब दै कै
खाना सब भऽ गेल?
हां भऽ गेल खाना
इधर नै ऐबय की? हम तै एडमिशन कराए लेलौ यै भागलपुर मे। आब देखय छी ओ आब भागलपुरे मे रहनाय यै। हां देखय छी रहना तै वही पे यै आब। त उ पढ़य लै अभी कतय गेलय? गाँव मे जब तक कॉलेज चालू हैत तब तक तै रहबे करब नै गाँव मे। बाकी भगवान के कृपा
कॉलेज के सेशन सब ते अगस्त सबसे स्टार्ट हय यै।
हां तब आब पूर्णिया एक महीना, दू महीना रहब।
ह उ तऽ आबू नै कोनो दिक्कत नै छै ऐत्ता आराम से रहब फ्री में। माइंड से गाँव में तै बहुत टाइप के
एकटा दोस्तो जैत अमृत नाम के छियै।
अच्छा उहो साथे मे रहत की?
हां साथे मे कहै तै छै रहब।
तऽ उ पूर्णिया मे की करत एत्ता?
उ कुनु जॉब करत।
हां बढ़िया यै तब तै भेज दियौ कुनु दिक्कत नै छै, जॉब मिलिए जाएत कूनू नै कूनू। हम्हूँ देखय छी कुनू नै कुनू काम करब ओना बैठल रहय मे तै नै बढ़िया लागय यै।
तब खाना सब भऽ गेल नै?
हां यौ भऽ गेल यै अकेला छी अभी। मोन नै लागै रहे तै अहाँके फोन करलहुॅं यऽ बात करै ले।
बढ़िआँ बात ये।
घुमय फिरै ले नै जेबय एम्हर कतहुँ की?
घुमय फिरै ले कतऽ जैब थाकल रहै छी एलहुँ है काल्हिए। पूर्णिया सँ अथि भागलपुर से एलहुँ ये।
ओ, की करै ले गेलियै भागलपुर।
कहलहुँ तऽ एडमिशन करबै ले।
ओ तऽ अहाँक अहाँ सब के रूट केना पड़ैए भागलपुरके कुम्हर सँ जाइ छियै।
उ ऐ कात से सोनवर्षा होते हुए महेशखूट मानसी
तऽ पहिले एतयसँ जे छै सोनबरसा जाइ छियै, ओतयसँ ट्रेन पकड़ै छियै कि
ट्रेन तऽ नै सोनवरसा से ट्रेन कहां चलैये। सोनवरसा से सीधा बस पकड़ि के महेश खूट
हँ
महेशखूर सँ सीधा नोगछिआ
नगछिआ के तऽ बगलेमे छै।
हँ नोगछ जय श्रीराम जी, जीवना बितलकै बड सोहान रिक्शा सँ पकड़ कऽ चलि जाऊ।
हां। तऽ अकेले गेल रहियै कि एते दूर।
हँ अकेले गेल अच्छा नदी मे पानि सब येऽ कि नै। हमर इधर पूर्णिया मे तऽ एकेटा नदी यै सर नदी कहै छै ओकरा खेती बाड़ी नदी ऐब तऽ देखते हेबैय। हँ हँ।
आं। तऽ वएह नदी यऽ बाँकी ओतना जादा पानी नहि यऽ जतना अहाँ सबके गाँव तरफ है। त पानी अहाँ सबके तरफ तऽ कोशी नदी के पानि आबैये ने।
हँ पानी तऽ भरि गेल ये लेकिन रोड पर अभी नहि चढ़ल अछि।
आ बहुत
बहुतर् द ने बाढ़ के उम्मीद हियो कि नै, नहि से उम्मीद नहि य बाढ़ के।
अहाँके पता यऽ सुपौल तरफ गेल रहियै दू दिन पहिले ओतऽ वीरपुर बैरेज नहि ये ओकर पानी जे देल जाइ छै ओकर बगले मे हमर घर भेल दोस्त के तऽ ओतय जाइ रहियै हमसभ ओकरा जे छै की कहल जाइये बांध टाइप के कहल जाय रहे ओकरा, ओतऽ सब जाके बैठे सब रहे बैठे वाला प पत्थर के बनायल रहय बड़ा बड़ा पत्थर के बनायल रहे तऽ बैठके हमसस जे देखियै बहुत
ह खाली पानिे नजर आबे बहुत बड़ा रहै बहुत विशाल नदी
हमरो एक दू दिन सिना सब कऽ भेजलक लकड़ी सब बना बना मोटा मोटा लकड़ी सब बहि बहि के आबै। ओ। प लकड़ी पटा म ल तन तऽ हम सब कहै छलियै से, एक- एक सीजन में जेना अभि सीजन स्टार्ट भेलै। दू महीना लगातार बारिश सब होया ने, तऽ बहुत पानि आबै छै उधर।
तऽ उ सब करे कि छै, नाव अपन-अ पन सब राखे छै, खरीद के या बना के, नाव राखे छै। नाव पर गेल। दू आदमी चारि आदमी जे- जे घरके जवान आदमी सब रहल उ गेल। आ लकड़ीसभ उठाए- उठाए अनलक नदीसभ मोटा- मोटा बड़का- बड़का लकड़ीसभ। आ उ लकड़ीके जे छै, लाख दू लाख पाँच लाख सात लाख जे भेल सीजनके कमााकऽ जे छै, घरमे बढ़िआँ तऽ रोजगार एक नम्बर छै, पता यऽ मछली के रोजगार करै छै, कत कते मतल फ्री के करै छै, अहूं सब इलाका में बाढ़ि पीड़ित वला हरेक साल भी लगभग आबैत रहै छै, एको दूटा घर अगर कतौ डूबि गेलै एकोटा दूटा घर के तरफ पाइन आबि गेले तऽ फोटो वीडियो सब बना कऽ डाल देलक। ओतुका मुखिया के जे छै, बाढ़ि पीड़ित वलाा पैसा आबि गेलै।
हूं तब पढ़ाई- लिखाई सब केना चलैया।
पढ़ाई-लिखाई सभ कोनो खास नहि चलि रहल यए, अहाँके तऽ पते यए।
हँ।
की स्थिति छै एतुका।
कम्प्लीट कहिआा हैत बी ए।
दू हजार सत्ताइस में कम्प्लीट हैत हमर।
दू हजार सत्ताइस के कोन महिना सबमें?
दू हजार सत्ताइस के अगस्त सबमें हैत।
ई तऽ बहुत दिन यऽ।
हूं।
तऽ नीतीश कहिया ऐत पूर्णिया।
नीतीश के उम्मीद नहि या आबैके उ शायद पटना में नाम लिखैत आब।
तब ओतऽ रहबै कना
देखै छीयै अहाँ कहै छियै, अमृता आइत अमृता आइत तऽ ठीक यए, नहि तऽ कोनो आर लड़का के जे छै राखि लेबै साथ। कोनो-कोनो बढ़ियां लड़का मिलते
रूम के तु चाभी देत ने
रुम के चाभी तऽ हमरे पास रहैया ने
तब तऽ बढ़िआं यऽ अमृत आयत हमहूँ आयब दू महीना रहब। जा तक चालू हैत काॅलेज।
तऽ। एबे ते आबि जो हाल फिलहाल मे, एक दू दिन में ठीक छै, तऽ मू बढ़िया रहते। अहूॅंके बढ़िआं रहत
इएह महीना मे आयब, दू दिन एक दिन आबेके तऽ विचार आइयो रहे कैलो यऽ रहै। कनिटा पैसा के लए कऽ नै एलहुँ यऽ, एकटा मोबाइल बेच रहल छी।
कम नहि होइए, होइ छै पता अइ अहाँके
अहां
कोनो काम अगर करैके यऽ तऽ ओतेक ओकरा बारेमे नय सोचियौ बस कैर दियौ काम
नय- नय, ओतय अयलाके बाद फेर ओ काम करब तऽ ओय मे पन्द्रह स टाका लेत पहिले
तऽ उतने टका तऽ लए के आबयैले ने पड़त। दू हजार, तीन हजार किछु ने किछु किआकि पूरा महिना खेपनाय यै या ने फेर पंन्द्रह सए ओकरा देबै फेर महिनो खेपनाय यैऽ
अरे पप्पा जी मकई बेचलक यै- पैसा अभी तक नय देलक यैऽ एहि लय कनिटा दिक्कत यऽ
हमरो मुमा कोन आदमी के दए देलक मकइ, कि पैसा ओ अभी तक नय देलकै रहए अभी शायद फिलहाल देलकै कि नय पता ने बात नय करलहुँ यैऽ इधरसँ तऽ
हँ थोड़ा देलगयैऽ पैसा, हम्मो पत्
हं, ओ ओकरे अहुंक पप्पा बेचलक की?
नय, नय -नय हम्मर पप्पा तऽअथलका गियैक त ओकरा देलक यैऽ ओ तीन दिन के टाइम लेलक, फेर एक सप्ताह के, फेर अभी एक महिना जादा भऽ गेल।
हं अकेला रहैयै ने रहै छियै ने किछु करयके भी मोन नय होैययै, पताएऽ? मामा जे छै हम्मर कहलकै रैए एत्तय पता करय लए ट्रैक्टरके केओ सेकेड हैण्ड बेचै छै कि नय, कमीशन अहाँ अपन मतलब जोइड़ लेब, ओकरामे दस हजार, पन्द्रह हजार एकटा टेक्टर पर कह ओ कम् कम्पनीवलाके दै लए। अ -आरामसँ दएत ओ कहबै अहाँ जे हम अहाँके कस्टमर ऐइनकऽ दै छी, बस हमरा दस हजार पंन्द्रह हजार एकटा कस्टमर पर दै दिऔ सारा कागज, पत्तर, ज हम ऐन के दै देब कस्टमर के साथ, ठीक छै? लेकिन हमरा अहां जे छै अकेला कत्तौ जाइके हिम्मते नय अय यौ, एकरा रहबै अहाँ साथमे तऽ घुमियो फिर लैतियै कतौसँ कत्तौचैलियो जैतियैऽ।
मतलब ट्रैक्टर के प्रचार रहले
कथी?
कोन चीजलै घुमै फिरै लैए?
मतलब मैन लिअ अहाँके कोनो कम्पनी छै ने ऐत्तऽ? जे सेकेण्ड हैण्ड टेक्टर बेचय छै। खिचलका गाड़ी सब नर आबैयैऽ? टेक्टर उ सब रहै छै ओकरा मे बहुत तऽ उ पता करय लय, अगर उ पता लाइग जेतै तऽ कस्टमरके जे छै हम्मर हम्मरमा दैदेत्य दूटा, तीनटा जे हेतैय गाड़ी बिकबैय देतयऽ, हमरा कहलकै बस अहाँ पता लगबू आ अहाँ ओकरा कहबै कि हम अहाँके कस्टमर देब, हमरा बस एक टा गाड़ी पर पंन्द्रह हजार या दस हजार या बीस हजार, टाका दय लय।
बढ़ियां बात।
हं, तऽ हमरो फायदा भए जेतीैयै, लेकिन
एकटा फोन बेच रहल छी उ, विष्णु कहलक यै लेबय।
विष्णु, अमर विष्णु?
हँ, मैसेज केलक र पोको एम सिक्स थी छओ एक सए अठ्ठाइस रेम, ब्लैक कलर चौदह हजार के आसपास दाम यै अभी।
छ हजार टका दाम राखलौं यै। चलैल तलैल अपनासब जेना चलबै छीयै पूरा घसिकऽ फोन के। तना चलैल नै छै खाली यूट्यूब सब चलैल छै यट्यूब, वाट्सअप बस।
ओ ठीके छै राखै छी काफी देर भए गेल बात करय अहाँसे बहुत बढ़िआँ लागल बात करयमे। न
ठीक अइ नमस्कार।
नमस्कार